कही तब मूड़नके ओतअ तैयारी भऽ गेल छै
सभ गेलनि गंगा नहाय लए
अच्छा गंगा नहेय लए सभ एखन गेलै हन गंगा नहा क एतय तब करतै हमरो रंजन भए गेलखिन हन गंगा नहाय ल
हमहूँ सभ सोचने रहियै जेबै राइतेमे
तोहर बाबो गेलखुहन गंगा नहाइले
हू
तब की पहिरबी मूड़न दिन
नइ थोड़ा कुर्ती
कोन बला कुर्ती
गुलबिना छइठ बला
अ उ वला हमहू सोचलियै कि जे एगो हरियरका वाला फ्रॉक नइ छै हमर सुती मे ओईमे गरमी नइ लागै छै उएह पहिर लेबै
अ ओऑनइ च अथिी होला अऑनलाइनके लि छै
हँ त तोहर उहो वलाा बढ़ियां लागे छौ एगो जे छै से तोहर पपा जे आतने छलखुन जे पर कढ़ाई केल छऊ उपर नीचा सेट छउ दुपट्टो छौ ओहिमे उज्जर रंग के कढ़ाई केल छउ फूल के आ जे छै से बटंग के कुर्ती छै पिंक कलर मे हल्का गाढ़ा मे से वाला हमरा ब नीक लागै छै ओहो पइढ सकै छी ओहो नीक लागै छै
आठ सौ ऑडल के बुझाइ छै आठ सौ क
हँ नीक लागै छो ओ कढ़ाइ कढ़ाइ क अथी कयल रहल छै ने तऽ ओ महगा की देबे करै छै
से
छै हँ अबेर तऽ बम्बइ सभमे न बहुत महगा महगा कपरा सभ दै छै म्म बम्बई मे सभटा अथी कहै छै म्म सामान सब महंगे रहै छै बेसी
आ दिल्लीमे जे छै से सस्ता रहतौ कपड़ा लत्ता ईसभ बम्बई मे महंग दिल्लियो लेकिन गोलू आ छै छै त गेल तय घुमे लय तऽ जे छै से कहलकइ की जे सस्ता सस्ता सस्ता वालला जे रहै छै ने से हमरा भेटबे नहि करैया खराब रहै छै ओकर क्वालिटी
सस्ता रहै छ बरे रहठ पे सस्ता रहै छ सस्तामे की आव कि दिक्कत छै बुझलियै
नहि नीकलै छै
कोनो सस्ता कपड़ा लै छै तऽ की करियै घरसँ घरकेेलियै तहत ते करिया हम कुर्ती प अथी टॉप पहिनै छी पाच सए रुपआ मे देलकै तीन साल से पहिनै छै रंगगो कनि एखनो तक रग नहि गेलै हन खियएलै हन
हँ
आ दोसर टप रहइ छै दू सए मे एक सए मे पचास रुपआ मे
तुरन्त हँ ग गलथी भऽ जाइत छै दू तीन बार जेना हम एक सएमे पैजामा एल लेलिय अथी मे की कहे छै एक सए वाल दू सए वाल पैजामा लए छिय ओसभ जे छै से दू चारि बार धोइ छै तऽ खिया जाइ छै जेनााक छै खिया गेल छै
किस नान
तब कही
आ छै
तब भोज-भात के त अभी प्रोग्राम छैय न, की सब हेतैय कचौड़ियो पोलाव आर हँ त ओ सब छथिन कनि जिनकर बेटाके छैय मुड़न बाली छथिन करैय-धरैयमे भे। हमरा त एगो घरमे ठीक रहैत
करबै-जोरबै बाला के बात नै छैय बहिन गे चुपियो रहैयके चाही इहो बात मानियौ अहाँ, सौख त अपनो सबके बड़-बड़का छैय जे दुनियांमे सब
रुपैया त हुनका सबके छैय हे कोनो एहन त नहि छैय जे कोनो नै छैय बाला बात। हँ, त खाना पीना सब भ गेलउ, की सब बनेलहिये तु कहबे नै कैलें।
रोटी आ सब्जी।
आंय कथी के सब्जी?
उहे आलु-परोरके, आलु
हैया भ गेलैय कनी देर आओर।
जहिया अहाँके पैसा चलि आयत नै तहिया हमरा विश्वास भ जैत। जहिया अहाँके पैसा चलि आयत अहाँके मम्मी
कहि दैय छियैय, ओकरा कहने नै छियैय अथीवला सबके अच्छे मम्मी गे बुझलही अथी वला पर बतियाइ छियैय, सुन ने पहिले हमर बात सुन ने बात सब बतिया रहल छियैय ओहि पर बतियेबैय ने त पैसा भेटतैय। हूँ करैय छथिन, दस मिनट पुरा क बतियेबैय तब ब्यायफरेंड सँ। हँ विश्वास त नहि होइ छैय पैसा हेतै-एतै नै लेबैय हाथमे तब विश्वास भ जेतैए।
दोसर बुझाइ
एकाउंट लिंक नै कएल छैय त हमर एकाउंट बनल छैय नै ओहो द देबैए तब त पैसा आबि जेतए न गे फोन-पे नै छैय त की एकाउंट नम्बरसँ नै लिंक छैय एकाउंट त आबि जेतैए। नम्बर
केकरो नै ये लिंक घरमे
नम्बर सँ दू मिनटमे लिंक करा लेबैय हैये मोरबेमे त छैय।
केकरो नै ये घरमे?
ऐं पप्पा के छैय, अरे पप्पा के फोन पर छैय लिंक, त इ फोन हम लिंक करा लेबय, त लिंक करा क फोन-पे हम
अरे एगो नम्बर हम भेजैय छियौ नम्बर पर फोन कर त मैसेज करबिही न त अपने लिंक क देतौ एस बि आई के छैय अथी
त हमर एस बी आइ सँ नै न छैय एकाउंट अथी छैय की कहैय छैय पोस्ट पेमेंट बाला छैय एत मोड़े पर, हँ उहे कहबै जे पप्पेके कहबै त अपन करा क आनि देथिन ओकर बाद फोन-पे खोलि लेबैय, द देबैय की छैय, मम्मीे के विश्वासे नै होइ छैय जे हमरा पैसा देतैय कहियो आइ तक जीबनमे नै ने भेटल रहैय तें
नहि केकरो नै रहैय सबके भ गेलैय आब
तोरा अच्छा बाबाके भेटलौ की नै?
बाबा के नै भेटलनि एखन तक डेली कहैय छथिन जे सबके देलकौ हमरा नहि देलकौ
शिवानी के जे छैय पान-सौ रुपैया भेटलै। आ कि कहैय छैय शिवानी के, तोरा चाची के कत्ते रूपैया भेटलौ? भेटलौ?
एगा एक हजार छप्पन पैसा
एक एक हजार छप्पन रुपैआ भेटलै एकर चाचीके सिवानियो के भेटतै रहे बेसी पैसा ई किछु गड़बड़ कऽ देलकै तैँ नहि भेटलै एकरा दोस्त के भेटलै पन्द्रह सौ रुपया एं
आ राम रामा के भेटले पन्द्रह सऽ सेहो कहियौ ने
हँ एकर दोस्त जे छलै रूममेट ओकरा भेटलै पन्द्रह सौ वेहे एकरा बतेने रहए पप्पो बला में खोलि लेबै तऽ पप्पोक के भेट जेतै पप्पो में अपने अकाउंट डायल देबै अपनो में अपने कंट देय
आ की कहै छै पप्पा हमरा मोबाइल से जेना बतियाब सुधांशु के खोलि देलियै बुझलों
हं
सुधांशु के खोल देने हमहीँ रहिये
हँ एकरो स बता उ किया बतेतो तोरा सँ तू खोलि देबहीऽ त अपना सँ बतीयेतै कि तोारा सँ बतियेतोऊ सुधांशु जे छै
अचछा एक हमरा तऽ कमे पैसा जमें अहाँके हेत अस्सी रुपैया हमरा एतय बीस तीस रुपैया अहाँ जेकरा फोन करबै तकरा बेसी बुझलियै तऽ आब नहि करै छै फोन ओकरा कहू कहाँ फुराई एक दिन केलकई वा उ काम त तीस गो रहै छै त अपने स सब भाय बहिन द सबसँ बतियाईत छै
हं तू सब अपने छें शिवम छें आ उ छे उ बिलकुल सब छै सब अपने सं बतियेतै
माँ कहलखिन नै कहिन से अथी फोन करय ले खराब लगैछै ने जोइर देलही त जोइर देलहि आब नै कहै छथिन हमरा फोन करब कहली कि नहि कहबैन माँ कहलखिन की ब गेलय जाय दियो कहली ठीक करिते तऽ बीस रुपया हमरो आबि जैता
हँ अच्छा ठीक छै हम करबौ ने हमरा जते भेट तोे हम तोरे करबो पप्पा में जोड़बै तऽ पप्पा के फोन रहबे नहि करै छै पप्पा बड दियबो नई करथीन खिसियाए जाइ छथिन हे एक काम करबै की की करबै पता छौ पप्पा में क देबय आ मम्मी पपा के दऽ देबै बतिया ले अपन दुनू बतियाईत रहतेई हं एनहिते
आ जेना दोसर आदमी कॉल पप्पा जखन घर पर रहता ने
हँ
तऽ तखन कहबै पप्पा के जे हमरा नम्बर अहाँके तऽ यादे अइ
हँ तोरा बला से बतिया लेबहु फेर अथी कहे छै मम्मी वला सँ बतिया लेबय भऽ गेल लै
आ
गोलुआ के जे छै से फोने नहि छै ने एखन फोन ओ किनतै तब ओकरा जोड़बै ओ फोन नहि कीन चोरा नै लेलकै कहले रहियौ
अच्छा ओ
न ओ कहिया ने बा बहुत दिन भऽ गेले अखने मतलब बुझी ने जहिया ओकर चोरलकौ हं बोला के ओहिसँ किछे दिन पहिले जे छै ओकरो चोरा लेलकई कहने रहियौ तू बिसरि गेलहेबी ओकरो फोन जे छै से टेम्पूमें जाइत रहै तऽ फोने केओ निकाइल लेलकै आब छुटि गेलै गिर गेलै कि निकाल लेलकै से नहि पता त हेरा गेलैइ तऽ ओ बन्द करबेलकइ अपन सिम तीम बंन्द करबेने छैइ तऽ जे छैइ से अपन दोस्त जखन से तत्काल अपन यूज करैई छैइ कहियो काल क फोन करै छैइ जे छैइ से मम्मी कि जे हमर बला न भेज द छियौ अथि स पोस्ट ऑफिस स जे छैइ अपन चल जेतौउ वएह यूज कैल तो उ कहलकइ जे नैइ ओकरवला फोन नई लेब से नयका फोन लेब हमर फोन छैइ फोर जी न तो कहलकै कि जे फाईवजीवला फोन फोन लेब त से
बहुत दिक्कत भ जायत भऽ गेलै मोबाइल के बारे
हँअ् अब की कहीअइन अच्छा हम अपनवला फोन मनमे जे छैइ से बाबाके नामसँ लेबै तऽ खुलि जेतै हां
खाली ओटी पी आबके चाही
हँअ् तऽ हमरे फोनमे एखन बाबाके नम्बर लागल सीम लागल छैइ हुनकर फोन खराब भऽ गेल छैइ तऽ
अरे इहो जरूरी नई छैइ बाबा वला नम्बर कि से छैइ ना अहाँ अपनो मोबाइल में खोलबै खाली ओ टी पी जखन जायत ने तख ओ टी पी अपन लाॅग इन कऽ देबै ओकरा देखक भ गेलैइ जा त बिना सीम के फोन केना लगतै
ह हँअ् सेहो छ छोड़तै अच्छा पप्पेमे पहिले खोल देबै पहिले देखै छिअई आहांमे पैसा आबै छैइ कि नई
पप्पा में एखन खोल दियौ प्रोफाईल टाक्स कम्प्लीट क क ध दियौ काहे कि बीस दिन पच्चीस दिन के टाइमो लगै छैइ
हूंअ् हूंअ् तते हमरा तऽ विश्वासे नहि होय रहा जे हमरा आयत कि नई हम तऽ उम्मीद छोड़ि देने रहिए
ए बाबू हे पचहत्तर बेर मैसेज केलहुं हन ओकरा ओमे मैम के आहां के नम्बर आ सुधांशु के नम्बर ल्म् ओकरा तऽ पछताई छी अहाँके हम पचहत्तर बेर अहाँके आ खुशी के आ बाबा केतऽ केलथि बाबा के जते तीन गो चारि गो छियैइ तंग कऽ देलै ओकराऽ त गुस्सा भऽ गेलै आपको आप पहली बार जूड़ी हो आपको रूल नही पता है बहुत दिन होगा अभी तक वर्क नहीं है
हँअ्
कह दोस्त कहै त कहै छै किस कर दिया जाएगा ऐसे काहे इतना तंग कर रही हो
बहुते लोक जुड़ि गेलै न कतेकके काज देतै कतेके की करतै बासे छैइ सब एगो जुड़लई सब सबके जोड़ने जाइ छैइ जोड़ने जाइ छैइ तूहें देखही कते आदमी के जोड़ देलहि
हम हम तहि दुआरे जोड़ि देेलिअइ ह कनि मनी जेकरा कनिको पैसा आबि जेतै मदद भ गेलैइ
हँअ् हमहुँ अपन दोस्त सबके जोड़ि देबै र अपन करतै करबै फोन ओहो हमरा करत हमरो जहां पैसा आबि जायत
हम तऽ बूझ आब जेना काम आब कहिया देतै ओइके ठीक नई पहिला काम दऽ देै छैइ सबेरे ओकर बाद काम कहिया देतै नई देतै ओ ठीक नई रहैइ छैइ
हँ जेना तोरा ददेलकउ आई के बाद फेर नई दैइ छौ
हँअ् तऽ अइमे की छैइ एगो फायदा से बतिआ कऽ पाँचो सए आबि गेलैइ बहुत भेलैइ
हँअ् फ्री में एको सौ रूपैया आबि जाइ छैइ तऽ बहुते भ जाइ छैइ अइमे किछु करऽ थोड़बे पड़ैइ छैइ बतियेबे करयके छैइ ना एगारह मिनट भऽ गेलै की करियौ
काट दिऔ
तारत ब